ठीक ठाक छै सब।
हँ ठीक। छत पर छलैये तऽ एखने गेल छलियै छत पर कपड़ा सबटा उठाक लऽ अनलियै साँझ भऽ गेलै।
साँझ भऽ गेलै से।
साँझ बाती देलियै। सएह सब भेलैये।
ओमहरो ओमरो पाइन ताइन पड़ि रहल अछि की?
हँ बुझना जाइये पाइन ताइन एलियै नीचाँ कपड़ा लऽ कऽ कि बुझना जाइए पागन ताइन तऽ
पानि पड़लै हे एमहरो आइ बड पानि पड़ि रहल अछि। आब बड़ा दिकत भऽ गेल हे।
भऽ गेलैये आब तऽ करबे करतै सोन भादव।
सोन भादव मे तऽ पड़बे करत। आब कहिया पड़त, आ अपना सब दिस अपना सब दिस तऽ अखनेसँ ने अहाँके ई हैत सोमवारी कऽ व्रत।
हँ संक्रान्ती हिसाबसँ करै छियै हमहूँ तऽ वैह
अहूँ के।
दू तीन दिनके बाद संक्रान्ति तऽ भऽ गेलै काल्हि खन।
तखन तखन इएह इएह सोम से अहाँ इएह सोम से हेतै अपना सबमे।
करब सएह तऽ अबुह लगैये भोरे उठबै स्कूल रहतै फेर मंदिरो जाइ छियै मन्दिरो जाय पड़तै आ
ह
थोड़े तऽ दूर अय, मन्दिर तऽ जेबे करब कोनो ना।
कोनो नहि मन ओहि दिन सोम दिन तऽ मन्दिर बाबाके जल देबनि दूध
करबै, भोरे उठबै
भोरे उठबै ओयदिन।
हां तीने बजे उठबै पहिने पूजे पाठक ओरयान हां-हां क लेब। आ फेर महादेवक मैएट ये, हमरा ई छथिन ने से महादेव के पूजा करै छथिन।
पूजा करै छथिन बा तखैन तऽ अहाँके उहो मे एकटा
वाएह छै जे कि महादेव बनेबै, फेर गोटा महादेव बुढबा महादेव हां भैर सोन भैर सोन बेसी कऽ करै छियै।
अच्छा तऽ अहाँके कऽ देेलखिन, अच्छा। वाह तखन तऽ अहाँ के पूजा पूजा रहत खाली सोमे सोम ना कि नै पूरा सब दिन मंगलो, बुध
चाय दुन्ना फल होय छै, भैर सावन जते पूजा करी नै दुन्ना फल होय छै।
तऽ मतलब कि सबे दिन भैर सावन अहाँ करबैन करथिन पूजा।
कहलियै एकगोटा के धोबी छलै कहलियै जे मैएट दऽ जाय लए। से मैएट तऽ दऽ गेलै ओकरा चाएल-चाएल के रखबै, कंकड़ रहै छै ने आकड़-ताकड़। तऽ महादेव बला से एकदम नीक मैएट चाही।
हां और हुनका लए तऽ नीके मैएट चाही अहाँके।
हां-हां से आ चुन-चुन कऽ नीक मैएट बिछबै से काज बड भऽ जाय छै। से कहलौ फेर ओकरा तऽ करैये पड़ै छै।
फेर बेलपात आनू ई करू ओ करू सबटा भऽ जाएत ओय दिन तऽ।
बेलपात तऽ ठाएरे लऽ आनबै, कहै छै जे ठाएर वला बेलपात तीन दिन नै छूटै छै।
नै छूतै छै।
नै नै करबे, एक दिन अनबै केलकै तीन दिन
से ठीके रहत अहाँके तऽ सब दिना बला अखैन रहत त के बेलपात तऽ जरूरीये छै, महादेव कऽ
तै छै भोरे उठबै सब तोएड़-तोएड़ लै छै।
तोड़लेै या सहाए त फूल तऽ सब तऽ एखन तऽ आब सब तोड़त फूल।
ओय के बाद एकटा धथूर फूल हम गमला मे रोपनाय छी, बड़ पसिन छन भोला बाबाके।
उपरे मे एछ।
हां ओहिमे धतूर के एतेटा के गाछ बड़ बढ़ियाँ भेलै। रोपनाय छी। हां ओय से बड मुन खुशी भेल भोला बब्बा के। पसिन छैन कनैल, धुथुर तऽ ई सब भोला बब्बा के भऽ जाएन।
भऽ जाएन अपन।
हुं।
ते ठीके कहलौ छै तऽ बड नीक बिकाएतो रहै छै धथूर सब। आय काएल बड दाम दामो तऽ पूजा लै लए जाउ पूजा के नाम पर तऽ उहो सब तऽ बड पाय ले छै।
हां से ते लै ते छै, मंदिर के लग मे देखे छी बिकाएत रहै छै।
काएत रहै छै। हमर एकटा छौरी अबै छय, ओकरा कहलियै हें कि कम से कम बेलपात दटा आनि दै लैऽ बाँकी फूल तऽ अपन हम आनि लेब। ओकरो कहलियै डारि टूटत तऽ कतहु ओकरा दिस कतहुमे छै तऽ कहलियै हैंआनि कऽ दऽ दै लऽ
हँ।
तऽ अपन पूजा भऽ जेतनि आ हमरा ओतऽ पूजो करै छथिन, भगवती पूजा के नाम पर एतो करै छथिन सराय- पर तऽ अपन ओहो एकटा भऽ जेतनि भगवतियो कऽ
हँ, उएह सब फूल बेलपात, अक्षत, चानन, दूइब
ओरियाऊ।
बॉडी, सिन्दूर सबटा पहिनेसँ ओरिआन कऽ लेब।
कऽ लेब तकर बाद म मंन्दिरो मे तऽ अहाँके बहुत भीड़ रहै छै।
बहुत भीड़ रहै छै, कोनो ने जल चढ़ा देबनि आ आबि जैब।
आबि जायब सएह -सैह पूजा जाकऽ तऽ केनाय असंभव छै मंदिर मऽ, सेहो अपना सब कतऽ बैस कऽ कतऽ के जगह देत ओ
नही घरे मऽ मोन सऽ कऽ लेब।
घरे मे मोन सऽ कऽ लेब।
हँ
सएह करऽ के अपन ठीक रहतै।
हँ तकर बाद भतेर वैह हरताली तीज हेतै। अहिना तकर बाद वैह चौरचन भऽ जेतै, चीज तऽ करै छियै।
तीज करै छियै, भरि दिन निर्जला बला।
हँ निर्जला वला चौबीस घंटा व्रत कऽ के नौ थारी खुआव आ अगला दिन से करैत छियै।
सेहो तऽ एकटा बड़ का ए भऽ जाइया, हम तऽ नहि करै छियै तेना, हम तऽ फल खा लै छियै। हमरा बुते नहि होइ यैं ओते निर्जला वला कैल।
हँ सेहो होइ छै, पहिने देह देखबै तखन ने हेतै, छोट बच्चा अछि ने।
दे देह तऽ हमर एकदम नहि ब्रत करत होइए लेकिन की करबै, ओहो तऽ जरूरिए छै हमरा कनि।
हँ ओ तऽ जरूरीये एय कि की तऽ फलो खा कऽ होइ छै, फलो खा कऽ होइ छै। हँ - हँ।
शुरू में केलियै कि दिन भैर अपन अप पन नहि खेलौं, आ साँझ में किछ खा लेलऊ लेकिन आब से नहि होइ छै। आब हमरा खाए पड़ैयऽ।
हँ फलो खा कऽ बहुत गोटा करै छै। अपन खिस्सा पढ़ि लेलऊ, गौरी के कथ कहा कथा छैन से कहानी से अपन पैढ़ लेलऊ कथा। आ वएह अपन गौरी पूजा केलहुं, गौड़ी, खस्ठी, गणेश के पूजा केलऊ तऽ होइते छै।
होयइते छै।
सबटा चीज मे, साड़ी चूड़ी चरहेलहुं। सब पैघ सब के गोर लगलियै। ्फोनो पर हम सबके गोर लायग लै छियन।
हँ, हमहुँ फोने पर। - जे नहि, आब तऽ सलरो मे तऽ कोई नहि रहे छथि, आब जे रहे छथि। जे नहि छथि, से हनकरा फोन परर कऽ क। फोटो वाला कऽ ले छीिय, फोटो वालला पर देख ले छीिय, सबके भऽ गेले।
ह, त न कि करबै।
पइए छै। सब रङ्ग, सब होइ छै। आ पञ्चमियो तऽ हेतै पहिने।
पञ्चमी तऽ छैहे पहिने, पञ्चमीमे तऽ बहुत बड़के पाबनि हयैत एहिबर। एक गोटा के मधुश्रावणी छियनि होइ ल।
अहाँके घर लगमे।
हँ, हमरे सबके घर लगमे, सबके कहथिन सुनै छियै, बहुत ल लोक क कहथिन।
वाह, तखन तऽ अहाँके एकटा पाबनि रहत।
केना करथिन से देखबै, दूएटा घर छैन, छोटे टा के। बहुते लोकके कहथिन, बेटी ओतैन, जमाायो ओतैन।
ओ, बेटी बाहर रहै छैन?
हँ, बाहर रहै छैन, पाबनि मे ओतै।। ओना तऽ नहि अबै छै, आ बिआाह भेलै से कहाँ अबै छै एखन। रात अबै छै, भोर जाइ छै।
ई पाबनि में त, ओऔते तऽ रहबे, रहेये पड़ते।
रह पड़तै, अऐ मे रहतै, तऽ कहि गेलखिन हे। जे सब दििन के एबै, भोर के, साँझ के, आब से देख। खिओ, की करबे। देखियौ, आब लग छै, नहि -नहि कहल होइय, हमरा सभके से छै।
सेब तऽ बड आफते छै, अपना सबके। आओर कोइ नहि छनि, अहाँके अगल बगल। अहाँके, अगल बगल छनि लोक सब।
छैन, तैयो हमरा कहलखिन हे, औरो लोकसभ छनि। तैयो होइ छै, जे आब केना कऽ सम्हारबै, घरोके काज, ओत जेबै।
से तऽ छैहे, से तऽ हेबे करत, सम्हारि देबनि, की करबै, बेटी के बात छियै।
कहलिय, ह से तऽ होइते छै, सभहक बेटी भेलै।
सबहक बेटी भेलै, आ ई पाबैन कनि लम्बो होइ छै, अपना सबमे। पन्द्रह, बी, पन्द्रह, तेरह, पन्द्रह दिन लागै जाइ छै, अपना सबमे।
तऽ बेसी लोक औते, गौरी बनथिन एक दिन पहिने। तऽ तकर प्रातऽ स पूजा हेतै पञ्चमी, फेर अन्तो वलामे, एक दिन पहिने गोरी बन
गौरी बनथिन। से हेतैन, तऽ पञ्चमी तऽ, तीन क छियै ने।
तीन क छिऐ त दू क गौरी बनथिन
दु क गौरी बनथिन तखन तऽ अहाँके दुए स काज परत फेर गीतो नाद हेतनि
हँ गौड़ी बनय कालमे फेर साँझमे
गौरी बनेय दिनो साँझोमे होइ छै गीत
हँ हँ एक दिन पहिने से होइ छै साँझ कोबर बिषहाराके
तऽ ओहि दिन ने जेहि दिन गौड़ी पिसाय छै ओहि दिन ने मैना पता पर लिख लिखाय छै की कहाँ सब
हँ मैना पता पर लिखल जेतै सिन्दूर से पिठार से चानन से काजर नाग लिखायल जेतै एक सौ एकटा हँ सिन्दूर पिठार आ चानन काजर एक सौ एक आ सासुरो दीस स लिख क न‌इ औते भरिसक पाइए औतनि
पाइए ओतै दूर छै तखन तऽ लिखा लिखा कऽ केना ओतै
तखनि तऽ ओहो हमरे सबके लिख‌ पड़तै
लिखऽ पड़त तऽ नैहर सासुर अलग अलग भऽ जात
हँ नहि दूटाक अलग अलग उमहुरका सथी सब के अलग गौरीयो बनथिन
गौरी बनथिन
आ एम्हरका साती अलग से मैनाओ पात पर लिखल जेतै
तऽ फेर दुनू दुनू गोड़ी के मिला के एकटा गोड़ी न‌इ बैन सक छै से न‌इ होय छै अलग अलग दु टा गौड़ी के पूजा करथिन ओ सब दिन नैहर एकटा एकटा सासुर क
हँ सब दिन करथिन
सब दिन करथिन
हँ
पियर कपड़ा लत्ता ओनि तऽ अपन नैहर वाला पहिरथिन चाहे सासुर वाला पहिरथिन नैहरे बला
हँ नैहर मे छै से ओतैन ऐत तऽ सासुरस ओतैन सासुर मे रहितथिन तऽ नैहर से जेतैेन दिनी सुनैय छै सब दिन के कनिआ।
छै कथा मे कथो में तऽ ओ कथाओ तऽ अहाँके रहै छै बढ़ियाए समय लै छै
हँ कथा तऽ छै बढ़िआं समय लैते छै चौरम दिन आ पाँचम दिन तऽ पैघ कथा छै
चारिम आ पाँचम दिन
हँ हँ आर लैगे जेतै कोनो न भऽ जेतै
हँ भऽ तऽ जेबे करतै तखन तऽ अबू तऽ पहिने स लगैते छै
ह पौधा तऽ कह पानि मिले छै
पा‌इनो के तऽ तेहिना समय छै तऽ गीतो नाद हेते भोर साँझ दुनू में।
हँ पूजा कालमे हेतै फेर साँझके होेइतै। दू, दू टाइम के हेतै
आइ आब खााय छै तऽ'ओहो दिन पं्चमीो दिन।
दु दिन हं शुरु दिन हँ शुरु दिन अन्त दिन अइयब अब खा छै। तऽ' शुरू दिन तऽ' अपन खीर गर जर नुनगरो तरकारीसँ बनल। पूरियो कऽ' दै छै लोक अन्तमे तऽ'अनोना रहै छै।
अनूना रहै छै तऽ'एमे फलाहारो होइ छै कोई फलाहारो केलक अंत मे।
हँ अन् म फल आ गो
फलहारो भेल आ अनूनो भेल दुनूओ भेल जे करी।
हँ, हँ हम तऽ'अनोौना करै छी।
अहाँ अनूना करैत छी हँ हमहूँ अनूने करैत छी। अनुना करब
हाना अपन बेर एक साल ओते रहतै।
ओहि ओते अहाँके रहत अपन हुल माल रह ओते लोक सबस भेट घाट होत।
ह से साल रहतै हत तकर बाद तकर बाद उएह राखी अबैत छै राखियओ तऽ' होइत छै यए। तनि भरि जाइ छै एहोमे